नमस्कार
आओर बतैयौ अहाँके हाल चाल कैसन छै
सभ नीक छै अहाँके बतैयौ ने
हँ हमरो हाल चाल सभ नीक छै
से आओर बतै छी पढ़ाई लिखाइ कैसे चल रहा है
हँ पढ़ाई लिखाइ हमर सभ नीक से चलै छै अहाँके बतैै ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलत छै
त नीक चलै छै
आओर बतय अह हमरो नीक चलै छी अहाँके खाना खा लेलियै भऽ गेलै यहाँके खाना
खा लेली
बाजू न कथि कथि खाना भऽ गेलै
चावल दाल सब्जी खेलियै हे
चलियै अहाँके माता पिता सभलोग ठीक छै ने ओ लोग खाना खा लेलथिन
हँ खा लेलथिन
चलियै अहाँके बाजू अहाँके कथी कथी खयली हे
चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी खायलि हन
चलियै आओर बतैयौ अहाँके खाना खुदसँ बना लै छियै
हँ खुद से बनालै छियै
अहाँके खानामे कथि कथि बनाबै छी
चावल दाल सब्जी बना लियै छियै सब्जीमे हम हर तरहके सब्जी बना लियै छियै मीट मछली भी बना लै छियै
ऐसे बताइये ने मुर्गाके मीट अहाँके कैसे बनाबै छियै थोड़ा हमहूँ बनाबैके सीख लेबै अहाँ से
ओना अच्छासे न आबै छै
फिर भी बतैयै ने हम ना आबै छी फिर भी सीख लेबै बतैयै ने थोड़ा
अच्छा बना बताबै छी कढ़ाई में तेल मसाला डालके उस उस चिकन डालके पानि उनी डालके डबका के उतार दै छियै
बात तऽ बड़ा नीक सब घरके तऽ लगतै लोग अच्छे से बड़ाइ करे लगतै घरके अहाँके बड़ा निमन बनाबै छियै अहाँके बड़ा हुनर अनुभव छियै बनाबै के
ह ई हम टैलेंट छियै ने ई टलेंट किसी मे ना छियै हमरा एतना
अ अहाँके हुनर छियै हम जानै छियै काह लए बोलै छियै नहि बोलैके समझा दै छी फिर भी रौआ गलती करै छी चलाक रहुआ प्याज छी बुर्बक छी अहाँके आओर बताइ अहाँके खाना खानामे मतलब अ चावल दाल सब्जी रोटी बनालै छी अहाँके
न न बनाबै छी हमरा न आबै छै
काहे न बनाबै छी काहे कोनो कारण
जे हो जाइ छै हमरा सब
अच्छा तेढ़ काहे हो जाइ छै अहाँके तऽ बड़ा हुनर छी अहाँके ही कह कह
ओकिया न नमे हो जाइ छियै
तऽ लामा रोटी बनैत छियै रौआ मे हुनर प्याज छियै साफ हुनर ना छै
हुनर ई हे तऽ छियै ने कोशी से लामा ना होइ छी हमरा सलामा हो जाइ छै
हँ अहाँके अहाँके तऽ एहू मे गलती हो जाइत छै बहुत अहा के प्याज हुनर छै हुनर प्याज न
हुनर छी अच्छा हुनर इतना होइ छै कि का कहे छोटे न सब गुप द गू इतना हुनर है
सब नब के फेर यही बात कहे छै अहाँ के अहाँके आऔर बतेयै ने अहाँ के पढ़ाई लिखाई ई सब अहाँ के किस कक्षा मे पढ़ै छी अहाँ के
बारवीं कक्षा मे पढ़ै छियै इहाँ अहाँके किस कक्षा मे पढ़ै छियै
हमहूँ अहाँके बता दू कि हमहूँ बारहवीं कक्षामे पढ़ै छी अहाँके बारहवी कब फाइनल होतै एग्जाम इम्तहान कब होतै अहाँके
फरवरी मे फरवरीमे पड़ै छै
नहि नहि मार्चमे पड़ै छै तऽ
फरवरी के लास्ट मे ओहिके लास्टमे पड़ै छियै
अच्छा अहाँके पता हइ
हँ पता छियै
आओर बतैए ने अहाँके विषय कोन कोन से लियै छै बारहवीं कक्षामे
हम लिये छी विज्ञान भौतिकी रसायन शास्त्र हिन्दी इंग्लिश गणित अहाँके कोनसे विषय लियै छियै
हमहुँ विषयमे लिय लेल छियै विज्ञान लै छी बायोलॉजी बाय जीव विज्ञान लै छी रसायन शास्त्र लै छी भौतिक शास्त्र लै छी फेर एक्स्ट्रामे हइ गणित विषय भऽ गेलै एक्स्ट्रामे
आओर बतैयै छी ने मौसम कैसे छै अहाँके
मौसम तऽ इहे बड़ा नीक छै मौसम हवा बहै छै ठण्ढी ठण्ढी हमहूँ पेड़के नीचे बैठल बरियै अहाँके बतयै न अहाँके ओड़ी मौसम कैसन छै
अहाँके भी मौसम ठीक छै लेकिन थोड़ा गर्मी पड़इ छै
हँ थोड़ा गर्मी गर्मी का दिन है तऽ गर्मी पड़तै न रौआ ला परमात्मा ठंडा थोड़ी न पड़वा देथिन
हँ ठीक छै
रौआ ई सभ गल गलती आदत पकड़ले बाड़ी तऽ रौए ने भुगतम ओकर परिणाम अहाँके आओर बतैयै अहाँके आम उम बागवानीमे लगैले छियै कि नहि
हँ लगैले छियै न
आममे कोन कोन आम लगैले छी अहाँके
डालमा लगबै छी बीज्जू के मालदव लगबै छी
चलियै आओर बतैयै अहाँके आममे सभसँ अच्छा आम सभसँ अच्छा नीक कोन आम लागै छै खायमे
सभसँ जादा नीक लागै छियै ई मालदेव ल अच्छा लागै छै
आरो हमरो तऽ नीक लागै छै मालदेव आम नीक लागै छै अहाँके लेखा अहाँके मालदेव आम के आम रस पीले छियै
हँ पी लेय छियै
कैसन लागै छी आमरस
काफी नीक लागै छियै
उमे आम के अलावा आओर भी पेड़ पौधे लगाबै छी कि ने
हँ लगाय छियै
कौन कौनसे पेड़ लगाबै छियै
केले का पेड़ लगबै छियै अमरूद का लगबै छियै तूत का लगबै छियै कटहल का लगबै छियै इं सब लगाबै छी नारियल कें लगाबै छिय आओर बतबै छी ने खाजा खाइ छियै आब
खिलाबै छियै तब ने खाइ छियै अहाँ
हम खिलाइ छियै तबे खाइ छियै
हँ अहाँके तऽ खिलाउ नहि तऽ कैसे
कैसे हम खिलाए छी आब कहीं से जा क कारके खााय छी क्यू ने
हँ हम काटबै कोइ देख लेतै तो बड़ा बोलता ह लोग
कैसे बोलतेै
का करै छै
आओर बतैय छै खजूर खााय छै खजूर काफी नीक की लागै छी
न खजूर त न खाइ छी
खजूुर खाइ छी
देशी खजूर न किन किनल वाला खजूर खााय छी काफी नीक लागै छै यहाँके खजूर खाइ छी किना
हँ खाइ छीय एगो ओ भी खाइ छी य भी खाइ छी
अहां के खजूर कैसन लागे छै नीक लागे छै
हँ बहुत नीक लागै छी पक्का हुआ तऽ काफी मीठा लागै छै
ओर बतैे ने अहाँके परिवार मे सब माता पिता लोग सब नीक छै ने
सब नीक छै
चलियए
आओर बतबै छै किताबे पढ़ना अच्छा लगै छै आपको
हँ हमरा तऽ किताब पढ़ै
कोन स किताबे पढ़ना अच्छा लागे छै
हँ हमरा किताब पढ़ल काफी नीक लागैत छै अहाँके बतैयए अहाँ जे अहाँके किताब पड़ल नीक लागै छै
हँ हमरा काफी नीक लागैत छै हम हि कि किताब कापी पढ़ै छियै
चलियै आओर बतैै अहाँके आओर कोन कोनसँ किताब पढ़ल नीक लागै छै
हिन्दीके पढ़मे अच्छा लागै छै आओर इतिहास क भी पढ़ै छी काभी नीक लगै छै ओ
चलियै आओर रौदा हइ काफी तऽ रौदामे माता पिताके बाहर न निकले देबै भाय बहिनके बाहर न निकले देबै आ रहुओ बाहर नहि निकलम अगर निकलम भी तऽ रौदामे तऽ छतरी ले कऽ निकलम समझली अहाँके क
ह ठीक कहै छी अहाँ
जा
आओर बतइयै ने अहाँके तऽ अहाँ से बता दू कि बड़े भाई साहब फोन करै छथिन
चलै छी
फोनपर चढ़ल छथिन लागता बात करयके पड़ी हुनका आ एक बात सुनू ने अहाँके अहाँके उ फार्मो भरे ल फोन करऽ छथिन ओ रिफ्रेश मारत हेथिन न तऽ न होत हेतै ओहि से हमरा पर फोन करै छथिन अहाँ पर कलथिन हनका
हँ
न उठेबै अहाँके ई ई हो जात हइ न ई कमवा
हँ
ई बतबा तऽ रौआ फोन करब हम हमहीँ करब करब आ कर कहम रौआ जब दे देम तऽ रौआ कह देब फेर मार देम फिरे सम बड़ा चलाक बारा
बड़े नवाब बहुत चलाक छै बहुत बहुत चलाक छै ओ सबके मतलब अपने हिसाबे से नचा देतै
चलियै अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल आओर कभी फेर टाइम मिलता अहाँसँ बात करब चलियै नमस्कार
नमस्कार
रे बड़का काल्हे